ह नमस्कार सब ठीक अछि न
सब ठीक छै
आइ हम गामक बचपनक दिस सबहक बारेमे चर्चा करय चाहै छी जखन हम अपन बचपनके याद करैत छी तखन मनमे एहन एन स्मृति जागी उठे छै जे आजुक व्यस्त जीवन में बहुत दुर्लभ लागैत छै
गाँवके बचपनक दिनमे एक अलग पर्या खुशी अपमा अपमान अपनापन अ सर सरलता छ जे अजुओ याद करल पर मन स्पन भैल जाइत छै
तलयै हम अपन पुरान दिन सभके याद करैय छलौ भोर भेला पर पक्षीक मधुर आवाज सुनाय पड़ै छैल आ पूरा वातावरण बहुत शान्त आ प्राकृतिक लागैत छैल
हँ आ ओहि समय अधिकांश बच्चा मोबाइल या अन्य उपकरणमे व्यस्त नहि रहैत छै बल्कि खुला मैदानमे खेलबाक लेल उत्साहित रहैत छै
हमरा लगैत छै जे गामक बचपनक सभसँ सुन्दर बात ई छल जे मित्रक सभक संग पूरा दिन हँसी खुशी मे बीत जाइत छल आ समयक पता तक नहि चलैत छल
बिलकुल खेल बगीचा नदी
पोखरी आ खुला मैदान सब बच्चा लेल एक प्रकारक प्राकृ खेल मैदान जेका हो छल
कली हम सोचे चलू जे गर्मी छुट्टी समय कतेक आनन्दमय होइ छल अमर बगीचा में घुमनाई मित्रक सम संग खेलेनाई आ दिन भर मस्ती करनाई बहुत याद आ बइ छै
सही केलै ओहि समयक छोटी छोटी खुशी सभ आजुक मँहगा मनोरञ्जनसँ सेहो बेसी मूल्यवान लगैत छै
सच कहू तऽ वर्षाक समय सेहो बहुत रोचक होइ छै बरसातक पानी मे भीजनाइ आ कीचड़ भरल रास्ता पर दौड़नाइ एक अलग अनुभव छल
हँ आ बरसातक बाद खेत सब हरिहर भैत जाइत छल आ पूरा गाँव बहुत सुन्दर दिखाई पड़ैत छै
हमरा लागै छै जे गाँवक बचपन प्रकृतिक बहुत नजदीक छल बच्चा सब मोसम खेती या पशु पक्षी सबक बारेमपे स्वभाविक रूप से बहुत किछु सीखी जाय छै
बिलकुल एहि कारण गाँंवक बच्चा सबक प्रकृति से गहरा सम्बंध बनि जाय छै
कलहि हम अपन विद्यालयक दिन सब याद रखैत छलहुँ विद्यालय जायब मित्र्ह सब बेसी के पड़ाइ आ रास्ता बर्त गप करनाइ बहुत आनन्ददायक होइत छल
सही बतैले विद्यालय केवल पढ़ाई के स्थान नहि बल्कि मित्रता आ जीवनक प्रारम्भिक सिख सिखक केन्द्र सेहो होइत छल
सच कहू तऽ दादी नानी द्वारा सुनावल गेल कहानी सब सेओ बचपनक सबसँ सुन्दर स्मृति सबमे से एक छे
हँ ओहि कहानीसब केवल मनोरञ्जन नहि करैत छल बल्कि जीवनक मूल मुूल्य नैतिकता आ अनुभव सेहो सिखाबैत छल
हमरा लागैत छै जे ओहि समय परिवारक सब सदस्य एक साल बेसी के समय बितबैत छला जाहिसँ पारिवारिक सम्बन्ध बहुत मजबूत रहै छल
बिलकुल संयुक्त परिवारक वातावरणमे बच्चा सब बहुत लोकसँ सीखैत छल आ अपमानजनक अनुभव करैत छल
कली हम कली हम सोचैत छलहुँ जे गांवक त्यौहार सभक उत्साह सेहो ओ बचपनक विशेष हिस्सा छल
हँ त्यौहारक समय पूरा गाँव एक परिवार जकाँ लगैत छै बच्चा सँ वृद्ध धरि सभ लोक खुशी मे खुशी सँ भाग लैत छल
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुदा गाँवक खेल मेल अनुभव पारम्परिक जीवनशैल आ बदले समय मे बचपनक परिवर्तन आ आओर विस्तार से चर्चा करबाक बाकी छै
बिलकुल गाँवक बचपन केवल जीवनक एक चरण नहि बल्कि स्मृति आ भावनाक एहन जे खजाना छइल जे जीवन भर सङ्ग रहैत छल
हमरा विश्वास छै जे बचपनक ओ सरल दिन सब मनुष्यक व्यक्ति निर्माण मे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै
सही कैले ओहि दैनिक सिख मित्रता आ अनुभव जीवन भर प्रेरणा दैत रहैत छै
तखन अगली बेर हम गाँवक खेल मेला मित्रता बदलइत समय में बचपनक रूप पर आओर विस्तार से चर्चा करब
बिलकुल गाँवक बचपनक चर्चा जतेक कयल जाय ओतेक कम लगैत छै कियाकि ओहि समयक प्रत्येक स्मृति एक प्रत्येक स्मृति मे एक विशेष मिठास छपल रहैत छै
हँ कलही हम अपन मित्रक सब संग खेल गेल सभके याद करैत छलू साँझ बेला तऽ हमसभ घरक चिन्ता छोड़ि मैदान मे खेलैत रहैत छलहुँ
सही कयले ओहि समय खेल केवल मनोरञ्जन नहि छल नहि छल बल्कि मित्रता सहयोग आ टीम भावना सिखबाक माध्यम होइत छै
हमरा लगै छै जे गाँवक बच्चा सभक कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होइत छै कियाकि मनोरञ्जक साधन सीमित रहला पर सेहो ओसब अपन खेल स्वयं बना लैत छल
बिलकुल कतेको बेर साधारण वस्तु सँ एहन रोचक खेल तैयार भेल जायत छल जे घण्टो तक आनन्द दैत छल
सच कहु तँ मेलाक समय बचपन सबसँ प्रतीक्षित समय सभमे सँ एक होइत छल
हँ जखन गाम मे मेला लगैत छल तखन बच्चा सभक उत्साह देखबाक योग योग्य होइत छल कई दिन पहिने सँ तैयारी शुरू भेल जाइत छल
कहलियै हमब याद करै छलहुँ जे मेला जाय लेल नवा कपड़ा परिवारक खुशी कतेक अलग प्रकारक होइत छल
सही बात मेलाक झूला मिठाई खिलौना आ भीड़ भाड़ बच्चा सब लेल एक अद्भुत संसार जेक लगैत छल
हमरा लगैत छै जे गामक जीवनमे सामुदायिक भावना बहुत मजबूत छल ककरो घर पे खुशी या कठिनाई आबैत छल तअ पूरा गाम संग खड़ा रहै छै
बिलकुल एहि कारण लोकसब मे अपनापन आ विश विश्वासक भावना बहुत गहरी होइत छल
कहली हम सोचै छलहुँ जे जखन बिजली नहि रहैत छल तखन रातिक समय आकाशमे अंगिनत तारा स्पष्ट देखाइ पड़ै छै
हँ आ बच्चा सब आंगनमे वैसी के चाँद तारा आ आकाशक बारेमे तरह तरहक कल्पना करैत छल
सच कहू तऽ ओहि समय प्राकृतिक संघ बितावल गेल समय आजुक व्यस्त जीवन मे बहुत दुर्लभ भए गेल छै
सही केहले आब जीवनक गति तेज भेल गेल छै मुदा ओहि रहल दिनक शान्ति बहुत लोक याद करैत छथिन
हमरा लगैत छै जे बचपनक मित्र सभक महत्व सेहो बहुत विशेष होइत छै कियाकि ओ लोक हमर जीवनक सभसँ निष्कपट समयक साथी रहै छै
बिलकुल समय बीति जाइत छै लोक अलग अलग स्थान पर चलि जाइत छथि मुद्दा बचपनक मित्रता अक्सर मनमे जीवन जीवित रहैत छै
कल्हि हम एक पुराान कहावत पढ़लू बचपन वापस नहि आवे छै मुदा ओकर स्मृति जीवन भर मुस्कान दैत रहै छै
ई बात बहुत सुन्दर छै जखन व्यक्ति जीवनक कठिन समयसँ गुजरैत छै तखन बचपनक मधुर स्मृतिमन केओ हल्का करैत छै
हमरा लागैत छै जे बदलैत समयक सङ्ग बच्चा सभक जीवन शैली बहुत बदलि गेल छै
हँ आब तकनीक पढ़ाइ पढ़ाइके दबाव आ बदलल सामाजिक वातावरण बच्चा सबक अनुभव के बहुत प्रभावित कई रहल छै
ह
हेलो
हेलो
हँ क भइले हो
कोन एक मिनट
नेटवर्क नहि आबत हइ का
सच कहू तऽ मेलाके समय बचपनक सबस प्रतीक्षित समय सबमे से एक होइत छल हेलो
हँ आब तकनीक पढ़ाइक दबाव आ बदलाल सामाजिक वातावरण बच्चा सभक अनुभव के ओ बहुत प्रभावित कइ रहल छै
हँ सही बात बोलो
हेलो
हँ आगे बोलो
सही कले ओहि दिन भले वापस नहि आबै मुदा हुनकर सिख खुशी आ यादसभ जीवन भर हृदयमे जीवित रहैत छै
हँ ओ कथा सब केवल मनोरञ्जन नहि करैत छल बल्कि जीवनक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा सेहो दैत छल
बिलकुल ओहि समय छुट्टीके अर्थ केवल विद्यालय बन्द होयब नहि छै नहि चल बल्कि मित्रसभ सँ सङ्ग भरपूर समय बितावक अक्सर होइत छल
बिलकुल बच्चा खेल समाप्त कइ घर घुरैत छल गामक लोग अपन अपन काज से वापस आबै छलाह तऽ चारू कात एक अलग शान्ति रहैत छल ठीके अछि बाद मे बात करब